हा अचेव थी आवाज़?
हा अचे थी न तांखे?
हा हा - - किथां ता ॻाल्हायो?
मां पिपरिया मां ती ॻाल्हायां पचमड़ी पिपरिया।
अच्छा अच्छा।
हूं तां किथां ता ॻाल्हायो?
मां शिरडीअ मां शिरडीअ जे पासे में गांव आ शेवजामपुर।
अच्छा अच्छा जी जी ॿियो सभ बढ़िया?
थी वई रोटी पाणी?
हा असां जी त थी वई तांजी थी वई?
हा थी वई फ्री थियम हाणे भा ॿ मिंट मथे - - हे वया मथे हिकु कॉल करे वठां। हूं बरसात आए ती? हिते अॼ गरमी आ।
हूं - -
बारिश नथी पए अञा गर्मी लॻी पई आ गर्मी लॻी पई आ।
हा बारिश हिते बि हिन साइड ई काने पछमड़ी में आहे। पचमढ़ी आया आयो न कॾीं तां?
न मां नालो ई पहली बार ती ॿुधा।
अच्छा, न हिल स्टेशन तव ॾाढी बढ़िया तव। इलाही टूरिस्ट वग़ैरह इते ईंदा तव सभ, जी एम पी एम पी।
एम पी न एम पी में ना आयायुं कॾहिं।
अच्छा, जीअं हिते शिरडी ईंदा आहिन, सभ ॼणा घुमण तीअं हिते पचमढ़ी ईंदा ईन सभ, हिनमल बारिश जे समय में हा। बारिश जे समय में ईंदा आहिन, ॾाढो सुठो मौसम हूंदो आ हिते, पचमाड़ी में।
परते आ छा इलाई?
न तव्हां इटारसी ॿुधो तव तव्हां?
ईटारसीं त मुंहिंजी हा हुते आ न, मुंहिंजी हीअ मासात आ न।
अच्छा अच्छा ईटारसीं खां बस हा इटारसी खां पो पवंदो आ हेॾे, पो पीपरिया लहणो पवंदो आ पो पीपरिया खां वेन कराए करे गाॾी पेंजी कराए करे पो वञिणो पवंदो आ।
हम्म म छड़ो पंज छह घंटा हि हम्म
हा हा जी।
हम्म जॾी मौको मिलई
मुंहिजो इहो पहिरयों कॉल आ तव्हां सां।
अच्छा अच्छा तव्हां ई टास्क मिलयो तव। अच्छा मूंखे थी वया आहिन, पंज छह ॾिह अञा
अच्छा।
तव्हांखे अॼु ही मिलयो तव छा?
बढ़िया आए। मूंखे मिलयो कल्ह ई हुयो, पर मां कंहि वजे सां हा न मूंखे कल्ह ई मिलयो हो रात सोचो मिलयो कल्ह, पर मां कैं वजह सां मतलब ॻाल्हाए न पाई हुयम‌।
हम्म वई हिक कम खण त ॿियो माण्हू भुलजी तो वने।
हा।
छा कजे लेडीस बि
हम्म
जॉइन
जी?
जॉइट फैमिल तव तांजी?
हा असांजी जॉइंट फैमिली आ, मुंहिंजा वॾा ढेर ढेराणी आहिनि, अउं मां नॾी आहियां।
अच्छा, हाणे ई शादी थी तव छा?
जी न मुंहिंजी शादी खे पचीस साल थी वियाइन। अच्छा
असांखे त भॻवान चार पंज साल थिया आहिनि।
अच्छा अच्छा, तव्हां किथां जा आयो वैसे?
भुसावल जा।
अच्छा हम्म।
ॿयो ॿुधायो?
बस बढ़िया आए बाक़ी सभ अचो हिते घुमण पिपरिया पंचमढ़ी घुमाईंदम।
हा ॾिसूं न भई ॿारु नंॾो आ न पत्तो तव काथे वञण थेए ई नथो। हेॾे टाइम खां सोचूं ता खाटूश्याम वञूं खाटू श्याम वनु थेई नथो वञन। ॿारु ॿी साले जो आहे मुंहिंजो बाबू।
अच्छा अच्छा हा
हिकु जॻह
नंढा हूंदा आहिनि हा जेस ताईं नंढा हूंदा आहिनि ॿार तेसि ताईं सम्झ में न ईंदो आहे ॿार वॾा थी ता वञनि त पोइ वरी बि हली वञनि था
हा पर हे कीअं वरी बि कहिड़ो ॿारु शांतीको हूंदो आहे हिकु जॻह ते विहे ई नथो न हिन में हथु हुनमे हथु पियो ई तसि न।
हा
छा कुत्ता थो खणी अचे मथे चए थो मां कुत्ता खणी अचां।
हु हु
कुतनि जा पिलू आहिनि नंढा
अच्छा अच्छा
चवे थो उ हुनखे खणी अचु मथे त मां वेहंदुमि चुपकरे हाणे उनखे किथां खणी अचां मां।
हा तव्हांजी जॉइंट फैमिली तव?
न न मां हेठि मां हेठि असां आहियां मतलबु हेठि मथे आहियूं मुंहिंजी ॾेराणी मथे आ। पहिरियों जॉइन हूंदा असांजो साल खनि थियो आ पंहिंजो घरु ठारहिरायो हु त पोइ हेठि मथे अलॻि अलॻि आ।
हा हा असांजो भैया भाभी हाणे हुते ॿ गुड़िया अथनि ॿिननि जी शादी थीवियनि। तो असां सां ई गॾु अन। ह आहिनि ॿिया बि मूंखे हा हा
भई किथे त चङा चङा माण्हू बि गॾु रहनि था।
हा हा हा न हा सोच आहे न स को जरूरी न आहे की सभु माण्हू अलॻि में ई खुशि आ।
मां उहो हिकु ब न भई गॾ में बि एको आहे भाई अनसुठ ठाहिनि माण्हू त भई तॾ तूं हे कर मां कयां जे नथो करे साम्हूं वारो त पाण खे ई उहो आहे न।
हा हा ईअं न हूंदो आहे न बसि माण्हू माण्हू खे थोरो न सिर्फु घर में तालमेल ठाहे करे हलिणो खपे। ते थोरी सम्झ हुजणी खपे बस हा न उहो हलंदो न अगरि असां पंहिंजी कोशिशि कंदासीं भले उह हिकु दफो न हलंदो ॿ दफा न हलंदो टियों बार जरूर हलंदो। पोइ धीरे धीरे उहो उहो बि माण्हू चेंज थींदो असां सां। न न थींदो आ लेकिन अॻिले खे ॾिसी असां अॻिले खे ॾिसी असां चेंज थी वञूं त उहो गलति आ। पो न हली सघंदो आहे माण्हू पर जरूर अगरि असां ॿ दफा कोशिशि कंदासीं न त ट्रे बार में ट्रे दफे में हुन माण्हूअ खे बि लॻंदो कि हा हा असां भी न असां थोरो कयूं त ईअं धीरे हली हलंदो आहेॼ तॾहिं हलनि थियूं जाॅइंट फैमिलियूं न त अॼुकल्ह सभु कोई सेपरेट थी तो वञे। हा जरूरी न आहे की साम्हूं वारो ई गलत हूंदो असां बी गलत हूंदा आहियूं हो बि असांखे केंहि मल इग्नोर कंदा केंहि मलल असां बी हुनंन खे इग्नोर कंदा
मां असां उनन जी गलती गलती कढंदा त असां मां कढ़ंदा ऐं नंढे वॾे जो बी हो न हूंदो आह की वॾा आहिन त हमेशा उहो सही आ हमेशा
त हुन न ताॾी हिक हथ सां न वॼंदी आह।
हा मूंखे न त हिन परिवार में आहे आई ऐं शादी करे असांजा जाॅइंट फैमली ॿार नंढा नंढा मुंहिंजी ॾेराणी ट्रे ॿार हुया टई नंढा हुया, पर एॾो मतलब सुठे सां हलयासे, प्यार एॾो मिलयो एॾो ॾिनोसे।
हाणें कान्हे उहो।
हूं, अञा मतलब हाणें बी अनां उनन जो इहो आह की हो पंहिंजे मम्मी पापा खां वधीक असां सां हुनन जो अटेचमेंट अटेचमेंट आह। कोई बी चीज हूंदी तन झट असांखे फोन कंदा आहिन। असांखा पुछंदा भई हीअ प्रोब्लम इअं
सुठो बि लॻंदो आह असांजे ॿारन में इहो हूंदो ई न त हा हा
हाणे जी शोकरियुन में इहो कान्हे न, हिन इयो शो वरतईं? हिन इयो शो कयईं? मां
हा
ग़लत आह न समझंदियूं त बाबा कम पाण के इंदुन
हा उहो त आहे
न असांजे मुंहिंजी पेकन में मुंहिंजी ॿ भाॾाई आहिन। पो न पटजंदी तन। असां चवंदा आहिन अलॻ थियो पो हिक चए ती मूंखे ॿाहेर वठी ॾयो, हिक चए ती मूंखे अरे भाई के किथे हुजे ॿाहेर वठी ॾियण जी
हूं
हिकु ॾींहुं आ छा भई रेंट भरऊूं पर हेठ मथे घर ठहयल आह चुप करे रहो न न हिक ॿे जी शिकिल बी नथियूं ॾिसन
हा पेहरयों अचन था शादी करे, ईंदो आह माण्डू पहिरियों सभ सुठो लॻंदो आह। पो धीरे -धीरे धीरे उहेई माण्डू अलाए शो बुरा थी वेंदा आहिन। बड़ा उहो न असांजी सोच असांजो मिलण चलण हिक ॿे सां मेल न खाईंदो आह बस उन ते ई ॻाल्ह अटकन तव जिते थोडो समझी वञन
समझायो कौन न
छूट ॾियूं था पूरी छूट ॾियूं था बस हुनन सां हिक ई हूंदो आह की भाई छोकरियूं सही हलन
पो उहो न के समझन थियूं के वरी थियूं वठन न
हा
नाले अॼु मूंखे चार साल, चार साल खन थिया। संस्कार आहिन न मैन संस्कार कदुर कुश नथो थे। मा पी खे फोनियूं तियूं कन।
हा
हुनजी माउ पीउ बि चवनि तियूं हली अचो, नथो सम्झ में अच
बसि त मां उहोई त चवां ती पहिरियों जेसि ताईं असांज्यूं बि धीअरियूं हिनि जेसिताईं असांजा ॿार भी न असांजी धीअरियूं असांजी जेसिताईं पुट्र कुंआरियूं हिनि तेसिताईं उहे भई असां हुननि खे हर ॻाल्हि समझाईंदायूं असां पंहिंजे हिसाब सां हुननि खे हलाईंदा आहियूं तेसिताईं ठीक आ लेकिन शादी करे तियूं वंञंनि, पो असां हुननि खे उहा समझ नथा ॾियंउ पो असां हुननि खे चेंज ता करे छॾियंउं पो जिते हो चवनि तियूं भई घर में हींयं न हींयं तो थिए त भई न ग़लति आ, हुंअ असांजियू धीअरियूं त वंञीं करे कंहिंज्यू नुंहरियूं ठवनि तियूं न
हम्म बाक़ी हींयं कान्हे मां त ॿुधाईंदी बि न आहियांस कुछु पर पो डायरेक्ट मम्मी खे फ़ोन कंदी आ, छा?
असांजे, असां, असां अॼु ताईं ॿई, ॿ छोकिरियूं परणिजी वयूं हिनि जेक के असां भी चाहे मुंहिंजी ॾे वॾी भाभी, चाहे मां मां त कॾी बि काई चीज ॿुधाईंदा हिनि न, भले ॿुधंदा आहियूं सम्झंदासीं की थोड़ो हिन मल उन्हन खे कीअं हुन ॻाल्हि खां हटाइणो आ पर असां अॼु ॾींहं ताईं हुननि खे कॾी इह्या सलाह न ॾिनी आ की हीअं हलों जीयं हलो चाहे जो बि जॉइंट फैमलीअ में ई तियूं हलनि ॿई। हा ॿई वॾियूं हिनि ॿई संभाले वेठियूं हिनि बढ़िया ॿिन्हिनि जो नाम आ बढ़िया।
जरूरी आहे, होशियार इन न मेन तहांजी माखे बि ॾिदो मां त पहिरियों हलो
हलो हा
उहो ई चवां ती न उते असां बि हुननि खे बढ़ावो ॾियंउं त जो कि भई अलॻि अलॻि थी वेठियुं हुजनि हां पो वॾा वेचारा किॾे वंञंनि हुं
गलत आ इह्यो त। भई वरी किथे किथे भई अगर हीअं बि कयुं ता त भई सहुरा हा बाकी जरूरी थई, चवां न खे कुछु बि थियो पहिरिया मुंहिंजी ससु सां ॻाल्हि कीयं पो मुंजी मम्मीअ खे चवंदी आहियांसि
इह्यो ॾाढो सुठो ॾाढो बढ़िया तव पहिरियों हमेशा घर में ॻाल्हि शेयर कजे हिकु न ॿुधंदो त ॿियो त ॿुधंदो न होस तांणी पंहिंजे पेकनि ताईं ॻाल्हि वंञिंणी ई न खपे न उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं बि त हो ॿुधी करे छा कंदा? उन्ह उन्ह चीज खे छा ई करे सघंदा सोल्व थोड़ी कंदा भल भई असांखे सलाह ॾींदा पो सलाह कंहिंमल सही कंहिंमल गलति हा हा।
न उहो असां हिते आहिंयूं न जो साम्हूं ॾिसंदो उनखे समझंदो उनखे त असां जीअं मां हुनखे ॿुधाईंदमि उअं ई सम्झंदी उहा त। जेको हुन सिचुएशन में रहे तो उहोई ॿुधाईंदो न
हा।
सम्झण वारियूं भई सम्झनि न त पंहिंजा घर ड्राए वेहनि तियूं।
हा अॼुकल्ह पंहिंजे मा छोकिरियूं पंहिंजे माउ पीउ जी घटि तियुं ॿुधनि त ससु सहुहरनि जी छा ॿुधंदियुं मत् अॼु त ईञें थी विया हिनि असांजूं ई छोकिरियूं अॻिते वंञीं कंहिजियूं कंहिंज्यू नूंहंरियूं तियूं ठहवनि त असांजे असां ॾिसंउं न असांजे ॿारन में इते ई सहन शक्ति कान्हे त उते छा मिलंदन हुननिखे। उते छा कंदी हा हिते ई - - हम्म हिते ई पंहिंजे ॿारन खे असांखे उएं सम्झाइणो खपे।
च न मुंहिंजी वॾी भाॼाई थोरी ईअं आहे पोइ - - उनजी सस जेको उनजी मां त जेको हुनखे बड़ावो ॾींदी अथस।
हम्म।
इअंउअं पोइत किट किट झॻड़ा थियन था न।
हा - -
छा कजे भई। ह - -
सभ कुझ सुठो सभु कुझ बढ़िया परफेक्ट मिलण खां पोइ बि अलाए - - किथे कमी थी रहिजी वञे की नूंहंरनि खे अॼुकल्ह कुझ वणे नथो।
मतब आजादी खपे नौकर चाकर खपन पेसो खपे।
हम्म।
भले माउ पीउ जे घर पंखे में पंखे बिघर सुम्हंदियूं - -
हा सही आ न।
ठीक इहो - -